कि भोजन सब भऽ गेलै
हँ हँ दीपक बाबू भए गेल अहाँके
की हाल चाल छै यौ
बढ़ियां बढ़ियां
तहन आबि गेलियै स्टेशन सँ
हँ आबि गेलौं
सैह भोजन सब भेलै
हँ एखने जस्ट करलो
की सब भेलै भोजन
चावल सब्जी
सैह हम रोटी और भिन्डी आलू के भुजिया
अच्छा अच्छा आओर एग्जाम के तैयारी केहन चलै परसू
छै एग्जाम एखन ट्रेड पासे नहि करै छियै
एसके झा वाला जे यै ओकरे पढू ने बार बार की करबै आ ओना अथी यै लैपटॉप में या मोबाइल मे अहाँ अगर डाउनलोड करबै तऽ हम अथी के बैच लेलियै हन एनहि की नाम छै ओहिमे दस गो देने छै एलैक्ट्री
एसके झा के भेलै नहि तऽ ओकर कहियौ देख लै छै
आब देखा देखी नहि करो सीधा सेट मारै चलि जा नोट्स बनाउ कॉपी मे
हू
कियैकि एसके झा के पढ़ि लेबै ने तऽ पढ़ो के लोक नहि होइ छै जे पास कए जाइ छै पी वाई कियु जे छै दस गो देने छै ओ आ दस गो नई का बीस दू गो छै ओकरा नीचोर के कॉपी मे लिख लिया
के देने छै
टेक्स्ट बुक
अच्छा हँ
ह हम तऽ अपने काल्हि एलियै हन राति मे आइ पूरा रूम उम सब सैतलियै हन आ पढ़ाई लिखाई तऽ बिलकुले नहि होइ छै काल्हि से स्टारट करबे पढ़ाई लिखाई लाइब्रेरी
जते कि
सिकन्दरोबाद छै
हेलो
हँ हँ हेलो
हँ
सिकेन्द्रोबादके एहि बेर हाइ कटफ जेतै साथ वाला सबके ज्यादा फॉर्म ज्यादा ने भेट देेलै सीट जादा रहै
एहि बेर तऽ सत्तर ते चलि गेल रहे अथिे मे प्रिय मे
ह अरे बचि गेलियै हमहुँ क अठारह तारीख छठ शिफ्ट मे हमहुँ ने रहहियै
तऽ
ओ तऽ एको नम्बर नहि बढ़ेलकै ओनाही सतहत्तर भए गेलै तें पास कऽ गेलियै
पिछला बेेर लेकिन गोल्डेन चानस रहै
ओ ओ तऽ बड़ा कम कटफ गेल रहै पिछला सालसे रहि गेल
आओर कहियो तहन भोज सब भए गेलै
हूँ भए गेलै
आन कते आदमीसभ खुयैलियै
आदमी सब तऽ मतलब जतेक खाइत रहै ओतबी खेलकै
बाहर गाँवसँ
हँ बहरो चारि पाँच गो गाँव रहे आ सोनपुर तब जाके सोनपुर रहै बदरासी रहै आओर जे गाँव छै तऽ नहि अप उएह सब गाँव के सब मतलब चारि पाँच गो गाँंवके आयल रहे आदमी सब
आ सत्यमा के कनियाँ केहन छै यौ
ठीक ठाक छै देखलियै हम नहि लेेकिन एक दिना गाड़ी ठेलैत रहियै हम सौरभ भाई
कोन गाड़ी
सत्यम जाइत रहै नऽ तऽ कीचड़ रहै मतलब बारिश होइत रहै तऽ कहलकै सौरव भाईजी कनि ठेल दहि तऽ ठेल देलियै
चारि चक्का की
हूँ हूँ हूँ
सैहे
हम बियाहमे कहाँ गेलियै दादी मरलै तब गेलियै हन हम छब्बीस सत्ताइस के गेलियै हन आ काल्हि एलियै हन शाम मे मोटरसाइकिल से हम आ विवेक
अच्छा मोटरसाइकिले सँ
हँ
बा
आओर सेट तेट ककर मारै छी
सेट कहाँ कखनो मोन होइ छै वएह प्लेटफॉर्म ए टेक्स्टबुक पर मारै छियै
हँ देलकैन नै काकी
उएह जे छै
अच्छा अच्छा हँ पढ़ू रिविजन करू ज्यादा की बुझलियै
हूँ
ओ कॉपी मे जे सेट लिखने छियै ओ रिविजन करू आ जे नोट्स बनेने छियै ओ रिविजन करू
आ कम्प्यूटर नहि पढ़लियै हन यौ
कम्प्यूटर नहि पढ़लियै हन
ना
हम युवा के एगो बुक छै हमरा पास पी डी एफ भेज देब खाली ओकरे करबा लेब कम्प्यूटर दस रुपैआ लेत आ खाली वएह आई टी लिटरेसी पढ़िकऽ चलि जेब
ककर एकर साइन्स मैगनेट वला की
नहि नहि नहि ओकर सब के नहि पढ़ै लिखै के छै युवा के नहि छै युवा के नहि आबै छै
भेज देब हमरा
हँ भेज देब काल्हि
आओर तऽ
आओर किछ हमरा तऽ लागैए जे नौकरी हेत तै कि नै हेतै बड़ा अजीब लागै छै
नौकरी नहि हैत तऽ गाँव मे पान बेचय पड़त
धू पानो के दोकान चलतै गाँव मे थोड़े
एह अपना सब तरफ पान तऽ खूब बिकै छै
सिन्टुआ पहिलिये लगेने छै
सिन्टुआ माइरे के लेत
तऽ हां हां हु हु
तहिमे आब आओर पागल जेना रहै छै
हूँ आजीब यै भाय
तऽ दोस्त के पहुँचे देलीयै हँ दोस्तो बढ़ियां ये
ऊं हूंह हँ पहुँचे एलियै हन डेरा
अच्छा
ओ सिट्ट
धिरज किछु करलक नहि
उं नहि कहलियै तऽ बेचारा नहि केलकै तऽ आब की कहि सकै
सेह
हूँ हमरा लगन ओ नहि रहै जे खुल्ला रहल जे मोन से कोई दिक्कत नहि
हँ
हुँ
आओर तहन
आओर की कहबै
बंटिया अहाँ के फोन दऽ देलक
हँ नहि फुराइत रहै तऽ कहलियै लाबू हमहि बात कै लैत छियै
हँ
हूंम्
हँ
एबे टेक्निशियन कहाँ से डालली
एके आदमी बतियाइ छै की
आंय
ई कॉल पर एके गो आदमी बतियाए के चाही की
हुँ
ओ
टेक्नीशियन कहाँ से डाललियै
टेक्नीशियन कतऽ कतऽ दिन तऽ कहलकै रहै शायद गुआहाटी शायद कहलियै अहाँ
बाप रौ गुआहाटी बड़ बढ़ियां छै जेहो
अहूँ डालबै की
हँ डाइल दैबै
सब अपनेमे कटि मरि
हेय दुनू आदमी एक जगह से नहि डालब यौ कोलकाता आओर कतौ बड़ा गड़बड़ भे जायछी
तऽ गुआहाटीेए डालब
हँ अहाँ सब के लेकिन एगो चीज देखलिय हन इलेक्ट्रिशियन के सोलह गो कोड ऐ हमरा सब के तीने गो कोड छै एगो मैकेनिक डीजल नै दूगो मैकेनिक डीजल के एगो अथि फिल्टर के
तऽ अहाँ तऽ ठीके छियै अथी से तऽ अहाँ हमरा मे कोन कम्पटीसन
हूँ हूँ सबके तऽ ठीक लागै छै
हूँ
बड़ा दिक्कत छै यो
हूँ
सब कहै छै रूमे खाली करब चैले जाएब हम कहलियै हौ बाबू हमहुँ चलि जाएब भाइजी चलि भाइजी चलिये गेलै विवेक चैले जेतै धीरजो बाबू बंटी चैले जेतै वरुन पहिलिये से कहै छै एहि बेेर तऽ हम खालिए कए देबै भाइ हम अट्ठाइस तारीख के बाद
हें
कहलकै पियूस रहिएगा आप अपना
जो बहि तहन हमे सब एगो पकड़ा जेबै
हँ हँ हह हँ आइर बे भे ज़ोऊ भगवान कृपा से तऽ बढ़िए ने छै लेकिन एगो चीज छै जे एगो चीज छै जे फर्स्ट बेर तैयारी करे छै ने ओकर बहुत बढ़िया रहे छै गोल्डेन चान्स निकले के
हुँ
हुँ
हमरा से पहिलेे तऽते टाइम बिगाड़ि लेलियै हन
कोइ बतेनआरो नहि ने रहे अपना सब के
तऽ आओर सब आओर से दर्द करऽ लगलै पाँच साल तऽ बीकॉम किया क लेलियै पाँच साल तू उहै में ड्डबा देल्ही
तऽ
दू साल कोरोने खा गेलै
ओ थोड़े लोग सोचते जे करोना खेलकै क चंडीगढ़ रहलियै दिल्ली मे घुमली ओ थोड़े सोचे छै की बीमार पड़लिए
बेमारो तऽ ठीकइ पड़ि गेलियै डेढ़ साल
तऽ लोक सीधा कहतै जे नौकरी भेलो कि नहि हँ कि नहि
हँ हँ हह
इहो नहि पूछत जे मेन्स पास करली कि पिरी कर ली
हँ हँ हहह हँ जकरा दूगो बात नहिर बुझल हेतै सएह सभ देतै ताना
ओ आ दैते छै कि गाँउ में
हू
सचा कल के नहि हेतो रे तोरा सब
कहि देलथि
हुँ
नहि तऽ बरुन जी तऽ कम से कम एगारह हजार वाला देखे कऽ आईएब जेथिन
नहि ई एहि बेर भाय सियोर छै तऽ ओकरा
हँ हँ हुँ हह
अच्छा अहुँ के अहुँ के चेन्नइए यऽ ने
हमर राँची छै सभ से हार्ड छै
राँची मे छैहिऐ सबसे हर्ड आ बच्चो जदाअ छै ओतो
हमरा हमरा खअफ देख कऽ आओर नहि इच्छा करैएअ तैयारी करैऐ ह हह
न य ने करु करु
जैस प्री मे ते पहुँचा देलकै त मेरिट में की करते
हुँ अरे मेन्स मे देबे ने तते स्मूथ एग्यजाम देखबै ने खाली ट्रेड पास क जेबै तऽ दरवाजे बंन्द रह जेता आगे के
इहो ने दिक्कत छै ट्रेड के बाद तीन महीना एम्मार ओर दो ने तहन
हँ
मेंस अगर निकलि गेल तऽ
भए जायत तऽ अहाँके फरवरी तकमे ज्वइन करबा देअत
हुँ बहुत समस्या छै यो हम कहै छियै धीरज कें चल एगो होटल खोलै छै जेबे ने करै छै
हम तऽ एलियै तऽ सोचलियै पहिले ग्रुप डी मे दिमाग लगै
हम फॉर्मो नहि डाललियै देखियौ न
वरुणमा सँ पुछलियै फर्म अभी एलै हन काहां
ओएहावला
ह तऽ नैएकऽ हमहूँसभ सब कहाँ डाललियै
नहि ओवला दोबारा नहि अयलै हन छब्बीस हजारके बाद एगो आओर
बाइस हजार बला
हँ
हमसभ कहाँ डाललियै
ई जे अगस्त में एग्जाम हेते ओकर नहि डालने छै
अगस्त बला हम डालने छीै यादों नाई छ हमरा कोन डाललियै नहि डाललिय डाल जते भी एलै हन डालैत एलियै हनसभ सबमे देखैत गेली ककरो मे रिजल्टो नहि
ऐं
हुँ
आब कॉलो कैटे गेल
आओर सब कहियौ दीपक